हेलो
हलो
नमस्कार मित्र
नमस्कार
बहुत दिनसँ हम सोचि रहल छी जे किछु दिन लेल घुमय जायब जाय लगातार काज आओर व्यवस्थासँ थोड़ा बदलाव सेहो आवश्यक होइत छै
बिलकुल सही कहलहुँ कखन कखन दैनिक जीवमे जीवनमे सँ बाहर निकलल कइ नव अनुभव लेल बहुत जरूरी होइत अछि मुदा यात्रा सफल बनबैके लेल य तैयारी सेहो नीक होबय चाही
बहुत लोककें तऽ छली जाइ छथिन उधर तैयारीपर ध्यान नहि दैत छथिन जाहि कारण बादमे परेशानी होइत अछि
सही बात हमर विचारमे यात्रा शुरू होयसँ पहिले योजना बनबलसँ बहुत महत्वपूर्ण काज अछि
सही बात हमरो विचारेमे यात्रा शुरू होयसँ पहिने योजना बनब सभसँ महत्वपूर्ण काज अछि
हाँ पहिले बात यात्रा कतेक दिन होयत ई स्पष्ट होयमे चाही दोसर बात बजट अनुमान पहिनेसँ लगा लेल जाय
बजटक योजना वास्तवमे बहुत जरूरी अछि जे पहिनेसँ हिसाब नहि रहैत तऽ खर्च अपेक्षासँ बेसी भए सकैत अछि
बिल्कुल यात्रा केवल घुमबाक नाम नहि अछि रहबाका खाय पियएके अवगमन या अन्य आवश्यक चीज सब पर सेहो ध्यान देब पड़ैत अछि
हाँ आओर हमरा लगैत अछि जे यात्रापर जायसँ पहिने आवश्यक सामानक सूची बना लेबके चाही
ई बहुत नीक आदत अछि सूचना बनबा से कोनो महत्वपूर्ण वस्तु छूटबाक सम्भावना कम भए जाइत अछि
उदाहरण लेल कोन कोन वस्तु सूचीमे शामिल रहबाक चाही
आवश्यक कपड़ा मोबाइल चार्जर पहचान समबन्धी द्तवे दस्तावेज दवाई पानीक बोतल आवश्यक नगद राशि आध्यनिक उपयोग वस्तु ई सब रहैके चाही
बिल्कुल सादे रहैके चाही विशेष रूपसँ दवाइके बात महत्वपूर्ण अछि
सही कहलो कितको लोग सामान्य दवाई साथ नहि रखैत अछि या बादमे समस्या भी जायैत अछि
सुबह कें जानकारी सेहो यात्रा सँ पहिंने ल लेबक चाहि
अवश्य जे मौसमक स्थिति पहिने से ज्ञात रहत तऽ ओहि अनुसार कपड़ा य तैयारी कयल जा सकैत अछि
हमरा लागैत अछि जे समयपर निकलाइ सेहो महत्वपूर्ण अछि
बिल्कुल एकदम अन्तिम समय जल्दबाजी अक्सर तनाव बढ़ा दैत अछि बेहतर अछि जे निर्धारित समयसँ थोड़ा पहिले तैयार रहल जाय
बहुत लोको ओ पैकिंग अन्तिम घड़ीमे करैत छथिन एकरा बारेमे की सोचैत अछि
आ तकर कारण बहुत रास सामान भुल जाइत रह यात्रासँ एक दिन पहिने तैयारी पूरा कइला पर बेहतर होइत अछि
मोबाइल फोन आजुके समय यात्रा लेल बहुत उपयोगी बनि गेल अछि
हँ मुद्दा केवल मोबाइल पर निर्भर रहल सेहो उचित नहि आवश्यक जानकारी नोटबुक अव अथवा अन्य माध्यम सेहो सुरक्षित राखल जा सकैत अछि
ई सुझाव बहुत उपयोगीय अछि
आ हां तकनीक समस्या करैत अछि मुदा वैकल्पिक व्यवस्था रखना रखनाइ हमेशा बुद्धिमानी होइत अछि
सुरक्षा करै में अहां की विचार छै
हमर मित्रक विचार से यात्रा दौरान सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण मे एक अछि अपन समानक ध्यान राखब आवश्यक जोखिम नै लेब सावधानी वरतव आवश्यक अछि
कतेक लोक उत्साहमे एहन निर्णय लैत छथि जे बादमे परेशानीक कारण बनैके छथि
सही यात्रा आनन्द ले होइत अछि ताहि लेल सुरक्षा रहय पर प्राथ प्राथमिकता होय चाही
हमरा लागैत अछि जे यात्रापर जाइसँ पहिने परिवार अथवा अपन टिकट लोकाके जानकारी देनाइ सेहो आवश्यक अछि
बिल्कुल एकटा जिम्मेदार व्यवहार मानल जाइत अछि
सही कह खाय पीबाकके व्यवस्थापर सेहो ओ ध्यान देबके चाही
हँ पर्याप्त पानी पीब समस्या पर भोजन करब आ स्वास्थ्यक ध्यान रखब आवश्यक अछि
यात्रा दौरान थकान सेहो होइत अछि
हँ बिलकुल ताहि लेल पर्याप्त विश्राम जरूरी अछि केवल घुमबाक उत्साहमे स्वास्थ्यक उपेक्षा नहि करबाक चाही
एकटा बात हम देखैत छी बहुत लोक यात्रा दौरान अत्यधिक सामान लए जाइ छथि
ई बात बहुत सामान्य गलती अछि आवश्यक सामान ले जायत उचित अछि मुदा अनावश्यक बोझ यात्रा कठिन बना सकैत अछि
सही कहलहुँ हमरा वास्तविक व्यवस्थित समान यात्रा अधिक सहज बना दैत अछि
बिलकुल तैयारी उद्देश्य यात्राकें सरल सुरक्षित आ सुखद बनबालेल होइत अछि
बिलकुल तऽ आजूके चर्चामे हमने बहुत उपयोगी जानकारी भेटल ने
हँ हमरो बहुत नीक लागल यात्रा केवल गन्तव्य धरि पहुँचायल नहि बल्कि पूरा अनुभव होइत अछि
तऽ बिल्कुल तऽ हमराके एक बात आओर मानयमे आबैत अछि जे यात्रा पर जाइसँ पहिले घुमयवला तैयारी पर चर्चा कयने रही आब हमरा लागैत अछि जे यात्रा शुरू भए गेलाके बाद की की बातक ध्यान रखबाक चाही तकरा पर चर्चा करबाक चाही
सही हमरा लागैत अछि जे समय प्रबन्धन यात्रा दौरान सेहो बहुत जरूरी अछि
सही कहलहुं जे समय के ध्यान नहि राखल जाय त पूरा कार्यक्रम प्रभावित भए सकैत अछि
ह्म केतको बेर लोक तैयार होबयमे देरी कय दैत छथि आ तकर कारण समूह अन्य लोकसभकें प्रतीक्षा करय पड़ैत अछि
बिलकुल ई बात वास्तवमे ध्यान रखबाकके चाही जे समूहेमे यात्रा भए रहल हो त' प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदारी बनेैत अछि जे समय समय सामान्य करय
हुं समयक सङ्ग सङ्ग व्यहवहार सेहो महत्वपूर्ण अछि
बिलकुल बिलकुल यात्रा दौरान विनम्र व्यवहार बहुत सकारात्मक प्रभाव छोड़त अछि
हमरा लागैत अछि जे अहाँ कतहुँ जाउ ओतय नियम या व्यवस्थाके सम्मान करबाक चाही
बहुत महत्वपूर्ण बात अछि जिम्मेदारी यात्री सदिखन नियमक पालन करैत छथि
हँ स्वच्छता पर सेहो ध्यान देखबाक चाही
अहाँ त जतेक स्वच्छ वातावरण राखब ओते त' लोकसभ लेल सेहो सुविधा रहत
बिलकुल आ स्वच्छ बहुत लोक घूमबाक उत्साहमे कचरा जतय ततय फेक दैत छथि
ई आदत उचित नहि अछि मित्र स्वस्थता केवल व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहि हय बल्कि समझदार सामाजिक जिम्मेदारी सेहो अछि
अच्छा एक बात बताउ आ यात्रा दौरान स्वास्थ्यक ध्यान केना राखल जाय
स्वास्थ्यकें बारेमे कहल जाइ त सबसँ पहिने पर्याप्त पानि पीबा आवश्यक अछि दोसर समय पर भोजन करबा आ तोस तीसर शरीरक थकानक नजरअन्दाज नहि कर
सही बात केतको लोग लगातार घूमैत रहैत अछि व विश्राम नहि करैत अछि
हँ तऽ परिणामस्वरूप थकान बढ़ि जाइत अछि आओर यात्राके आनन्द कम भए जाइत अछि
बिलकुल फोटो लेबाक विषयमे अहाँके की विचार अछि
फोटो के बारेमे कहैत तऽ फोटो यादके रूपमे बहुत नीक ठीक अछि मुदा केवल फोटो लेल पूरा समय खर्च कर देनाइ उचित नहि अछि
सही बात तब खर्च प्रबन्धन सेहो चर्चा करबाक चाही
अवश्य खर्चा प्रबन्धन तऽ सभसे जरूरी अछि यात्राके दौरान खर्चाके हिसाब राखब बहुत उपयोगी होइत अछि
अच्छा त कारण
कारण त ई जे कतेक छोट छोट खर्च मिलि क' काफी राशि बनि जाइत अछि ने
अच्छा ई बात हमरो अनुभवमे सही अछि
ज बजटक ध्यान राखल जाय त यात्रा आरामसँ पूरा कएल जा सकैत अछि
बिलकुल समूहमे यात्रा करबाक अपन अलग आनन्द होइत अछि
बिलकुल बिलकुल मुदा समूह यात्रा लेल सहयोग भावना आवश्यक अछि
सहयोगसे अहाँके मतलब
एं सहयोगसे मतलब कि ई जे प्रत्येक व्यक्ति केवल अपन सुविधा नहि बल्कि समूहके पूरा सुविधा पर सेहो ध्यान दैत अछि
अच्छा
चला त ठीक अछि ठीक ठीक अछि त फिर से बात करैत चलि जाइ छी
ठीक धन्यवाद
नमस् नमस्कार नमस्कार